हेलो ह
सभ ठीक छियै न आइ हम पर्यावरण संरक्षण पर गप करैत चाहैत छी ई विषय बहुत महत्वपूर्ण छै
हँ सब ठीक छै ई वास्तविक मे आजुक समय सबसे जरूरी विषय सबमे से एक छै
कल्हि हम देखलियो जे सड़क किनार बहुत कचरा। कचरा जमा छल एहि सँ पर्यावरण प्रदूषित भए रहल। छै
बिल्कुल, कचरा आ प्लास्टिकक गलत उपयोग पर्यावरण लेल बहुत हानिकारक छै।
हमरा लगैत छै जे लोकके जागरूक बनाबै बहुत जरूरी छै। बिना जागरूकता के सुधार संभव सम्भव नहि छै
सही कहलियै शिक्षा आ जागरूकता सँ व्यवहारमे बदलाव आबि सकैत छै
गाछ लगाबै सेहो बहुत जरूरी छै। जतेक बेसी गाछ रहत, ओते हवा साफ रहत। रहत
हँ, जंगल कटाइ सेहो कटाइ पैघ समस्या छै, ई प्राकृतिक संतुलन मे बिगाड़ दैत छै।
पानिके बचाव सेहो जरूरी छै, बहुत जगह। पानिक संकट बढ़ि रहल छै।
पानि संचय छै, एकर सही उपयोग बहुत जरूरी छै।
कल्हि हम एक अभियान देखलियौ जाहिमे युवा सभ मिलि कऽ सफाइ कहि रहल छलाह
ई बहुत नीक प्रयास छै एहन कहल सँ समाजमे बड़ा बदलाव आ सकैत छै
हमर लगैत छै जे सरकार आ जनता दुनूके मिलि कऽ काज करबाक चाही।
सही बात एक कोन परयास सामूहिक प्रयास सँ पर्यावरण बचाव। जा सक छै
प्रदूषण कम करबाक लेल वाहनक उपयोग पर सेहो ध्यान देबाक चाही।
हँ, सार्वजनिक परिवहन आ साइकिल जका साधनक उपयोग करब। कहइ छै
सच कहू तऽ प्रकृति हमरा सभके जीवन दैत छै। एहि कारण एकर रक्षा करब हमार कर्तव्य छै
बिल्कुल, जँ प्राकृतिक सुरक्षा रहत तखन मनुष्य भविष्य सेहो सुरक्षित त रहत।
बहुत नीक चर्चा भेल मुदा जलवायु परिवर्तन आ भविष्यक चुनौती पर आओर गप्प करबाक बाकी छै।
हँ तखन बताउ अहाँक अनुसार पर्यावरण बचाबय लेल सभसँ पैघ कदम होयबाक चाही
हमरा अनुसार पर्यावरणक बचाव लेल सभसँ पैघ कदम ई होयबाक चाही जे लोक अपन बदलय छै, जखन तक मनमे ई बात नहि बैसत। जखन तक प्रकृति हमरा जीवनक आधार छै, तखन तक सुधार मुश्किल छै।
बिल्कुल सही, सोच बदले बिना व्यवहार नहि बदलैत छै। जँ हर व्यक्ति ई जिम्मेदारी बुझि लेत, प्रदूषण सहित काम होएत।
कहलिय, हम एकटा गाँम देखलियौ जतय लोक प्लास्टिकक उपयोग बहुत कम करैत छथिन। ओ सभ कपड़ा आ प्राकृतिक चीजक उपयोग बेसी करैत छथिन।
हँ, ई बहुत नीक उदाहरण छै, छोट-छोट बदलाव मिलि कऽ। बहुत पैघ असर डाली सकैत छै।
हमरा लगैत छै जे स्कूल आ कॉलेजमे पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य होयबाक चाही। बच्चा सब जखन शुरू सिखत तऽ भविष्य सभ बेहतर बनत।
बच्चा सभसँ मजबूत साधन छै, बच्चा सभमे प्राकृतिक प्रति प्रेम विकसित गेल ओ जीवन आओर भर रचा करत
गाछ लगाबे त बहुत सरल काज छै मुदा ओकर असर बहुत पैघ एकटा गाछ पूरा जीवन ऑक्सीजन देब रह छै
सहि कहलियै मुदा केवल गाछ लगाब न आओर देखभाल सेहो जरूरी छै बिना देखभाल काज बन नहि सकैत छियै
जलवायु परिवर्तन सेहो एक गंभीर समस्या बनी गेल छै गर्मी बढ़ि रहल छै मौसम अनिश्चित भय रह छै
हाँ ई सब मानवीय गतिविधि कार स हमरा लण बढ़ि रहल छै उद्योग वाहन प्रदूषण एकर मुख्य कारण छै
कलहि एक वैज्ञानिक कहल छलाह जे आब ध्यान नहि देल गेल तऽ भविष्य मे पानी आ हवा दुनू संकट मे पड़ि सकैत छै
ई चेतावनी बहुत गंभीर छै समाज पर कदम उठानन बहुत जरूरी छै
हमरा लगे छै जे छोटे छोटे कदम सेहो बहुत असर करे छै जेका बिजली बचाने पानी बर्बाद नहीं करना है
बिलकुल हर व्यक्ति च अपन स्तर पर सुधार करत पूरा समाज बदल सकैत छै
प्लास्टिक पर रोक सेहो बहुत जरूरी छै ई जमीन आ जल दुनू के प्रदूषित करैत छै
सही बात विकल्प अपने पड़त चाहे कपड़ा थेला हो या दोसर सुरक्षित सालाम
जिम्मेदारी छै
ज सरकार नीति बनाबै छै जनता पालन करत छै परिणाम बहुत नीक भेटैत
नीक चर्चा भेल मुदा प्राकृतिक अपदा ग्लोबल वॉर््मिंग आ भविष्य समाधान पर आओर गप करबाक बक
बिलकुल अगिला बेर हम ईसभ विषय पर ओरा गहराइसँ चर्चा करब आयक बातचीत बहुत उपयोगी रहल आ बहुत किछु सिखलु
पर्यावरण संरक्षण पर एक आओर महत्वपूर्ण बात ई छै जे हर व्यक्ति अपन जिम्मेदारी समझबाक चाही केवल दूसर पर दोष देव से समस्या समाधान नहि होय
बिलकुल सही जब तक हम अपन व्यवहार नहि बदलब तब तक कोनो अभियान पूरा सफल नहि भऽ सकैत छै
करै छलाह ओ नल बिना जरूरत नहि खोलैत छलाह
हँ ई बहुत नीक आदत छै बचपन से एहम शिक्षा मिल पर अभी सब मे बहुत पैदा हो छै
हमरा लगैत छै जे शहर सबमे हरियाली बढ़नाइ बहुत जरुररी छै कंक्रीट ज्ंगल मे जीवन कठिन भए रहल छै
सही कहलियै पेड़ आ पौधा केवल सौंन्दर्य नहि बढ़ेते छै बल्की हवा सेहो सुन्दर करैत छी
कल्हि हम एक अभियान देखलियौ जते लोक सड़क साफ करैत छलाह ओ दृश्य बहुत प्रेरणादायक छल
बिलकुल जखन समाज खुद आगे बढ़ैत छै तखन बदलाव तेज होइत छै
हमरा लगैत छै जे उद्योग सभके सेहो प्रदूषण नियंत्रण पर ध्यान देबाक चाही बिना नियंत्रण विकास टिकाउ नहि होएत
हँ ई तकनीक उपयोग सही ढंगसँ होयबाक चाही विकास आ पर्यावरण दोनोमे सन्तुलन जरुरी छै
अगर आब ध्यान नहि देल तऽ भविष्य पीढ़ी लेल स्थिति कठिन भए सकैत छै
बिलकुल सही ई जिम्मेवारी केवल सरकारक नहि बल्कि प्रत्येक नागरिकक छै
हम सोचैत छी जे हर घर मे छोट छोट पर्यावरण नियामक होयबाक चाही जेका बिजली बचेनाइ पानि बचेनाइ
हँ ई आदत सभ मिलकेऽ बहुत पैघ असर डालैत छै
कल्हि एक विशेषज्ञ कहैत छलाह जे पर्यावरण बचेनाइ मतलब अपन भविष्य सब बेचनाइ छै
ई बात बिलकुल सही छै प्राकृतिक सुरक्षित रहत तखन मनुष्य जीवोसँयो सुरक्षित रहत
हमरा लगैत छै जे सोशल मीडिया आ मीडिया सेहो जागरूकता बढ़ाबयमे पैघ भूमिका निभा सकैत छै
बिलकुल जानकारी जतेक बेसी फैलत ओतेक लोक जागरूक होहत
बहुत नीक चर्चा भेल मुदा जल संकट प्रदूषणक प्रकार आ समाधान पर आओर विस्तार से गप करबाक बाकी छै
हँ अगिला बेर हम एहि विषय सभ आओर आरा गहराइसँ चर्चा करब आइक बातचीत बहुत उपयोगी रहल आ बहुत किछु सिखलहुँ ब
अहाँके की लागत अछि भारतीय विवाह परम्परा देश सब अलग अछि हेलो
हेलो
हँ अहाँके की लागैत अछि भारतीय विवाहक परम्परा आन देशसँ अलग अछि
न